ह हँ की हाल
ठीक छ गोर लागै छियह
खुश रह की हाल चाल
हमर तऽ बढ़ हमर तऽ बढ़िआँ छ तू अपन कहक
चाय सब भए गेलै बढ़िआ छै
हम नहि
ओ भोज भात खूब खेली घुमि घुम कऽ भोज भात खूब खेली तोहर आवाज कटि रहल छौ तनी नेटवर्क क्षेत्र मे चलि जो
ठीके है रुपा
आबि रहल छौ आब कह भोज सब खूब खेलीहि
हँ पन्द्रह दिन एकदम घुमलियअ पूरे तब मजा आयब गेल सगरो
कतय कतय घुमली गे
अ एग्जाम दै ल तऽ सोनबरसा सहरसा गेलियै फेर त ओकर बाद ओतय से पूर्णिया गेलियौ पूर्णिया से फेर सोनबरसा एलियै सोन वरसा से फेर गेलियै ओतय निरमली निर्मलीसँ फेर सहरसा सहरसासँ फेर निरमली निर्मलीसँ पूरा बीरपुरसँ परसू गाँव
अच्छा
हँ ह ह
खूब बोझ खेलियै
खूब खूब मोनो खूब लागल सगरो
आमसभ खेली कि नहि
आम एहिबेर बहुत कम आयल रहो ओहोमे बेसीतर अपन तऽ गाछके ठीक ठाक रहो दोसरसभ जे किओ केओ मतलब अथी करे लए देह ने स्वाद दे चाखै लए तऽ ओकर कनि मनी खट्टा साइड लागे रहै कियकि पत्थर नहि पड़लै
अच्छा
एहिबेर खूब तऽ ओहिसँ शायद आम अथी भए गेलै खट्टापन आबि गेलै रहऽ ओहिमे
अच्छा अच्छा
हू उ आम सब खेलक की
हँ बड आम खेलियौ एहिबेर
नहि हमरा सभके तऽ ओतेक नहि रहय एहिबेर बहुत कम आयल रहै
आ नबका पाइन एलौ है माछ ख खूब
पता न हम तऽ परसू आयले छियै आब जे हुए
नवका पानि दियअ नहि बुझल छौ
नहि
पानि सब पड़ै छौ कि नहि
हँ तऽ अभियो तऽ दू ट्रीप पड़लै य आब रातिके आब जे रहै
आइ दिनो परलौ
हँ अभी कनि देर पहिले रातोमे तऽ भेबे करलै अभी कनि देर पहिले खूब परलै ए दुबेर न इधर खूब पड़ले
इधर नहि पड़लै एकोबेरा
ह
तब आओर गाँव घरमे भोज सब खूब खाइ छी कि होइ छौ कि ने भोज भात
नहि नहि एकटा भोजो रह तऽ ओकर हम रहबे ने करलियै गाँवमे बिहार ये टा के
हँ
हम गाँवमे नहि रहियै
अच्छा
तऽ ओनो भी एलियै तऽ सुनलामेलैए जे लोकसभकेँ पाइनो इतक नहि पुछलकै नीकसँ
अच्छा
हँ कहलियै कहलियै तब तऽ बढ़िए रहै जे हम नहि रहियैतऽ
ओ तऽ बाहरे भोज खेले ते ने
हँ आ हे वएह एकटा कन भोजो छियै
ह
तऽ चूरा दही जेतै ओ चूड़ा दही खाइ लए थाड़ियो मगेबै की कहल
खाय लि ने दहिये चुरा की हेत तू दऽ बराइयो गेल छौ
ह भए गेल छियै तड़का देखलक क हम मोटेलियै यऽ
अरे कोनो बात नहि आरो मोटा जो नजर नहि लगाबी नजर नहि
नहि नहि लए लागतै एहन मोटाप हमरा नहि चाही
भगवान करय तोरा आरो बीस किलो वजन बढ़ि जाय
नेय
भगवान करे बीस किलो आरो बढ़ि जाय फेर आवाज कटाय लागलो तोहर तोहर हँ एखन तऽ गाँवेमे छी हँ गाँवम अ छी आब तऽ हमरा गाँव मे मेला सब छै जन्माष्टमी के मेला हँ
भौजी कहै छै मस त भौजा जे कहे खो नहि तो मुरापुर
हँ
हँ तोरा गाँंव मे कथी के नेटवर्क नहि रहे छौ एयरटेल नहि रहे छौ
अरे सएह कते छैड़ होइ छै किने बरके तेना
उलटे रहै छौ रााते क नहि रहै छौ लोक के दिन के रहै छै तोरा सबके राइते एते दिन बाद तोरा सबके नेटवर्क नहि पहुँचलो हे की गाँव मे विकास भेलो हू तोरा सबके एक रतीननेटवर्क नहि रहे छै एको रति आवाज नहि आबे रह कथी के सीम रीय हेलो हेलो आवाजे नहि आबि रहल छौ तोहर हेलो हेलो हेलो